हँ जय माता दी
जय माता दी राधे राधे
राधे राधे कहियौ की हाल समाचार अछि की सब कऽ रहल छी
हँ हाल समाचार तऽ सब बर बढ़िएँ छै सभ राधा रानीके कृपा छै बैसल छियै एम्हर बैसल की एनाहिते पड़ल छी चौकी पर पंखाकेँ सामने मे
हवा खा रहल छी
हँ हवा खा रहल छी चूँकि मौसममे कनिक अथिये छै मेघे जकाँ लागल छै
एनी तऽ मेघ करैक रहल छै एकदम बढ़िआसँ
अच्छा
हूँ गरजै छै एकदम देखियौ एकदम गरजि रहल छै
हँ हँ ओकरो आवाज जे छै से एहिमे आबि रहल अछि
हँ बहुत गरजै छै
तऽ एकर मतलब ओमहर बारिश खूब हइ होइत हैत
हँ होइ छै एक बेर केँ रोज होइ छै सबदिन
एक अछार भऽ गेल नै
भऽ जाइ छै ह
ओ बर्फो खसे छै के ऊपर सँ
एखन तक तऽ नहि गेलिए य
अच्छा। ओतय के लोक सभ बारिश मे नहाय छै कि नहि
नहि नहाइ छै तबियतके खराबके चलते नहि नहाय छै कियक तऽ मौसम तऽ एते गड़बड़ होबे करैत छै। खने खने चेंज होइ छै आ उपर से नहि हेतै तऽ आओर मोन खराब भऽ जेतै तैहि दुआरे नहि नहाई छै।
मम्मी हैं। तऽ मे कह लना इते
ह, ह
ह
ह, हम बुझि गेलियौ तू कथि बजै छै वर्षा मे नहा चाहैत छै
ह। तहन कहियो आर सभ अलमारी के बात भऽ रहल छलै ने।
हँ हँ अलमारी के बात भऽ रहल छलै गोदरे के
आ हँ। एखन नहि लेलियैए
अच्छा गोदरेज नहि लेलहुँ एखन
नहि, नहि, नहि लेलियै एखन।
अच्छा नहि एकटा तऽ लोक। गोदरेजो एकटा रखे के होइ छै ओनाहितो गोदरेज में सामान सभ कनि सुरक्षित रखे छै।
सुरक्षित रहल हँ हँ
कम जगह मे सभ चीज एकदम एडजस्ट भए गेल
भऽ जाइ छै, हँ जरूरी छै, मुदा एखन। सोचलियै नहि लेबयके।
ओ।
के भाड़ाके घरमे कते कऽ सामान भऽ जेतै फेर दिकदारी भऽ जाइत छै, जतेकमे लै छै ओतेकमे तऽ बिकायबो नहि करै छै ने
आ फेर कहियौ चेज करबै तऽ ओसभ चीजके जे छै धढो कऽ लऽ जाउ आओर नहि तऽ फेर ओमहे ओने पने दामे बेचि दियौ
बेच दियौ से भऽ जाइ छै अधियो दामे नहि केओ दैअ चाहैत छै। कते गरजि रहल छै मैघ
आ।
मम्मी कह ने पके लना पा
तखन तऽ मतलब कथि कहै छै। ई तऽ जे छै से अथि भइए गेल
हँ, अलमारी भऽ गेल।
अच्छा सुत के लेल कथी चौकी छै कऽ अथि पालांग
पकंग लेने छियै लोहावला।
ओहो लोहा वाला पलगं अछि ने
हँ।
ह।
चौकि छलै सिंगल बेडके तऽ हटा देलखिन आो बेड अथि डबल बेड चलेलखिन हँ लोहावला
अच्छा, ह देखलै
आब एखन देखै छियै। पहिले के समय मे सिलौटेपर मसाला सिलौटेपर पीसै छलै आब समय के अभाव के कारण मिक्सचरो राखय पड़ैत छै।
हँ तऽ आब तऽ मजबूरियो छै आ प्लस सफ सलक रखे छै।
सभकिछु सँ रखै छियै हहाँ
ह।
सएह छै।
तऽ अहूँकेँ कोन मिक्सर अछिूरा ग्राइंडरवला
बालाजीके कि छै बजाजके
अच्छा बजाजके।
हँ।
ओ। एगो तऽ जूस बनाबय वाला सेहो अबै छै अथि मशीन
मशीन अबै छै मिक्सचर नहि नहि छै लेनाइ हमरा जरूरत नहि अछि, अभी ओसभ
ओ।
आ।
एक दिन गेल रहौ उम्हर। धकझड़ी दिस तऽ आमके जे छै से से ओ सभ जूसे बनाक ओह वाला अथि मे जूस वाला मशीन मे
हँ, हँ।
तऽ ओ जे छै सँ हँ चूँकि।
ह।
फ्रिजो जे छै से ओसभ खरीदे लेकै य तऽ ओहिमे जे छै से अपन रखने रहै आइसक्यूब वाला छोटका छोटका पानिकऽ के बरफवाला टुकड़ा
ह।
ओ जे छै से ओ जूस मे धऽ देलक के तऽ एकदम ठंडा भऽ गेलै जेना ह एकदम घरमे बनल फ्रूटी माँजा जे छै से पिलहुँ।
पिलौ ह
ह।
ओहो ठीके रहै छै। सामान रहै छै, घर मे तऽ सभचीज
हँ, हँ यै भज छै
ह।
जामुन खेलहूँ कि नहि एखन
नहि खेलहुँ हन जामुन एखन
तऽ बिकाइ छै, कि नहि ओम्हर?
बिकाइ छै।
अच्छा।
ह्म बिकाइ छै लेलियै नहि
ओ।
उ।
ओम्हर तऽ जे छै सँ
हू।
पप्पाजी फोन करै छै तत अपनासँ फोन करै फोन करै
ह। हँ, हँ बाजू ने?
ओ सएह जे छै
अथि कथि कहै छै उमहर तऽ बाजार उजार सभ लगे छै कि नहि सस्ता वाला
हँ, लगैत छै, सस्ता बजार।
आ, ओ जे सप्ताहिक बाजार सभ होइ छै
हँ सभ सस्ता बाजार लगै छै ई एकटा आओर एटा बेताला बाजार लगै छै
अच्छा।
लटा काटा बाजार लगै छै।
तीन जगह चारि जगह ल
ह, कि कहै छियै
हू, लगै छै बाजार
हेलो।
हँ
ज बिलिये हेलो।
असल अच्छा। तखन। ई सभ जे छै से अपन मिथिला के कोनो चीज बजियौ ने तहन रीति रिवाज सभके बारे मे
रीति रिवाज के बारेमे
हँ।
हम सभके मिथिला मे रीति रिवाज तऽ केओ पाहुन अबै छथिन तऽ सभसँ पहिले तऽ हुनका रीति रिवाजसँ स्वागत कयल जाइ छै हइ की नय
दू हजार नय नय दू हजार कऽ दियै नइ नइ खाई छै दू हजार की ने ठीक हइ अे ठीक हय
अच्छा किछ किछ एहनो चीज बाजल जा सकैत छै एहिमे जे अपन सबके त्यौहार नहि छै लेकिन मिथलानी सब जे छै से आब ओकरा अपना लेने छै तऽ ओहो जे छै से आब रचि बसि गेल छै जेना किछ आदमी जे छै से अथीसब करै छै कथ कहै छै ओकरा
के
अ चौड़चने तीज करबा चौथ आ
तीज तीज तऽ करै छय
हँ करबा चौथ
करबा चौथ आ हँ एकटा इएह तऽ पाबनि बुझाई छै जे करबा चौथ नय होइ छलै आ सभ करे जाइत छै मिथिलानी सब हे अपना लेने करय जाई छै करबा चौथ
अच्छा अपन सब जे छै से अपना सब दोस्त सर के तऽ संस्कृति के अपना लै छियै मूल रूपसँ करबा चौथ पंजाबी सबके जे छै से मनब मतलब होत छै अथी
ई त ब
लेकिन पंजाबीसब अपनसबके थोड़बे कोनो कोनो जे हइ से पाबनि तिहार अपनबै छै
नय
अपना सब देखियौ विवाहो पर जे छै से लोक जाई छै तऽ लहँगा अथीसँ पेन्ह कऽ जाई छै फेर शेरवानी सब पहिन कऽ जाई छै जबकि ई सब तऽ पंजाबी मे छै
हूँ
आब आब की छै की संस्कार पर नय सभ्यता ता पर नय सब फैशन पर चलि रहल छै ने से बात छै
ओ
आब फैशन पर चलै छै अपना सबके कहूँ निकलू तऽ पुरुषमे छै तऽ अपन पाग धोती कुर्ता ऊपर सब पाग लगेलक से बात सब छै महिलामे देखियौ तऽ साड़ी हं भरमांग सिन्दूर मतलब ध्वजावला सिन्दूर बिन्दी चूड़ी लहठी सभ अपन पूरा सोलहो श्रंगारके रूपमे जाई छै
हँ हँ हँ
आ आब तऽ फैशन चलि आयल छै तऽ जिनका जे मोन होइ छै से पेन्है छै ओढ़ै छै हुनका किछ कहिओ नहि सकय छियै मुदा एना नहि नहि होयबाक चाहि अपन संस्कार नहि भूलबाक चाहि अपन अह अपन संस्कृति नहि बिसरबाक चाहि से बात सब छै
किछ आदमीे तहन देखैत रहै छै अमेरिका मे लन्दन मे रहै छै लेकिन मिथिला से छै तऽ ओ अपन धिय पुता सबके मै मैथिली भाषा सिखाबे छै मिथिला व्यंजन सब बनाब के सिखबै छै
मैथिल मिथिला भाषा सबसँ पहिले तऽ मातृभाषा यानि माइसँ तऽ सीखथिन तऽ उएह भाषा सीखथिन ने अपने भाषा नाए
हँ